नमस्कार।
जी नमस्कार।
और बतै छी ना अहाॅंके समाचार सब नीक छै।
जी इहाँ के तऽ खाना पीना खा लेलेे छियै। अहाँके कहै छी ना अहाँके खाना पीना हो गैल छै।
हाॅं हो गैल छै।
अहाँके की की खैले छियै?
हम खैलियै चावल, दाल, सब्जी। और रोटी, पनीर के सब्जी। इहे सब खैलीयै या, अहाँके की खेलियै या?
इहों के खैले छियै आलू के सब्जी खैले छी परवल के सब्जी खैले छी। भिंडी के सब्जी आ रोटी खैले छीयै। आओर कहै छै ने अहाँके।
चलि अहाँके भी बहुत नीक खाना खलियै या।
जी इहाँके हम नीक खाना खयबे करै छी काहे की नीक खाना खाइ छी तऽ मन पेट भरल रहै छीयै।
उं हूँ। चली आओर बताइ छी ना मतलब अहाँके पढ़ाइ लिखाइ कैसन चलै छै।
जी यहाँ के तऽ पढ़ाई लिखाई सब नीक चलै छै। ऐसे अहाँके कहै छी अहाँके पढ़ाई लिखाई कैसन चलै छै।
हँ हमरो पढ़ाई लिखाई सब नीक त चलै छै।
बस नीक चलै के चाहें छियै।
हूँ।
अहाँके कोन सा कक्षा में पढ़ै छियै?
हम तऽ ग्रेजुएशन करै छीयै ने।
अच्छा अहाँ ग्रेजुएशन कऽ लेेले छियै।
हँ अहाँके किस कक्षा मे पढै छीयै?
हम तऽ दसवीं कक्षा मे पढ़ै छियै।
हँ अहाँके दसवीं कक्षा मे पढ़ै छीयै।
जी।
अहाँके सबसे नीक नीक विषय कोन सा? अहाँके सबसे नीक विषय कोनसा लागे छै?
अहाँ हमरा तऽ लागै छी हिन्दी, विज्ञान, सोशल साइंस। जीव विज्ञान और भूगोल लागै छै।
चलि अहाँके तऽ बहुत नीक विषय लागै छै।
जी हम नीके विषय पढ़ै छी। आरो कहै छीयै ने कहीं घूमे उमे चलै छियै?
ह चलै छै, अहाँके चलै छै?
हां हम तऽ चलै छी, अहाँ केहनो सोचले छीये कि नै जाय आबै के।
हां सोचनेे छी, सोचे छीये ई गोवा जाय छी घूमने चलबै अहाँ कि।
जी जरूर हम तऽ जरूर चलै छियै। काहे कि मनो ना लगै छै ई घरे रहै रहै अहाँ के ए लागै छै मोन-उन।
हां हमरो लागै छी ना लागै छै।
हां जी इहे बात होय छै, मने ना लगै छै ओहि से
और बताई छी नै अहाँके खाना-पीना बनाय आबै छी।
जी इहाँ के तऽ खाना-पीना सब बनाय आबै छै, अहाँके खाना-पीना ऐसे आबै छै बनाबै।
हां होय छै।
ऐसे अहाँ के की-की बना लेबै छियै खाना मे।
हम खाना मे बनाबै छी बन बतेली नै अहाँके।
की कहै छै।
अहां के बतैेली ना।
हां लेकिन उ खाना ना बतैली अहाँके खाना खाय छियै, लेकिन खाना बनाबै
हां ब से हम बना लेबै छी चावल, दाल, सब्जी। सब तरह, हर तरह का सब्जी बना लेबै छी मीट, मछली, अंडा। ई सब बना लेबै छी रोटी, पनीर के सब्जी।
अहाँ के तऽ बड़ा नीक-नीक चीज बनाबे छियै।
हुं अहाँके बनाय आबै छी।
हुं इहो के बनाय नै आ
हम बना लेबे छी आलू के सब्जी। भिंडी के सब्जी, परवलके सब्जी, करैला के सब्जी बना लबै छियै औरो चिकन, मटन ई सब बना लेबै छिये, अनेक तरह-तरह के सब्जी बना ले बै छीये।
और कहै छी ना अहाँ के खेल मे अहाँके खेल मे कोन-कोन सा खेल अच्छा नीक-नीक लागे छी।
अहाँ खेल मे सबसे नीक लागै छै किरकेट।
ऊं।
और फुटबॉल, बैडमिंटा। और कबडी। गुल्ली, डंडा, लुका छिपी ये ई सब खेलल काफी नीक लागे छै।
हुं।
अहाँ के सबसे नीक कोन चीज लागै छी।
हां हमरो नीक लागै छी हॉकी, बैटमिंटन। बोली बॉल और कैरम बोर्ड। और की बोलै छी ना उ ए फिरी फायर, होंकी, कैरम बोर्ड इहे से खेले नीक लागै छी।
चली अहाँके बहुत नीक खेल खेलै छी।
हम नीक खेल खेलवैह करै छीय नीक खेल खेलै छी अच्छा लागे छै।
हुं, त आब दय छय ना? के आमके सी- आम के सी छै तऽ अहाँके आम उम खाइ छी?
की अभी तऽ नै छी लेकिन खाय के तऽ सोचले छी। आइ खैलै छी?
हँ खयले छी।
वैसे अहाँके की की आम खोजे छियै? किसिम- किसिम के-
हम तऽ खेललिय अइछे। मालदेव, जादा, किसिनभोग, बिजू यहे सब खैलीय।
अहाँ के तऽ बड़ा नीक-नीक आम खाय छिय हमहु खैले छियै। मालदेव, किसिनभोग, जारदा, बीजू- मकुलपता, दसहारा आम औरो- होउ कथी कहै छै? बड नीक-नीक आम छियै लेकिन नामे नै पता छियै। आब कहै छियै, अहाँके आम-उम के बगीचा छियै?
अहां छियै।
ऐस-कि- की आम के बगीचा छीयै माने कोन- कोन किसिम-किसिम के- आम के बगीचा छियै या आरो लीची के बगीचा छियै कि कथी- कथी के बगीचा छै? ते आर बता सकै छियै?
अहां सब आम के बगीचा लगेेले छीयै? आम मे लगेले छीयै दालमा, मालदेव, किशिनभोग- बीजु ये सब लगेले छियै।
अहाँके तऽ बड़ा नीक-नीक आम मे लगेले छियै। पेड़ -पौधा हमहुँ लगेले छियै मालदेव किसिनभोग लगेले- छियै औरो लगैले छियै लीची के पे- लगेेले छी, अमरूद के पेड़ लगेले छियै औरो- कथी कहै छै- नारियलके पेड़ लगैेले छियै इहे सबके लगैले छियै। हुँ-
ह चली अहा के बहुत नीक- नीक पेड़- पौधे लगैले छी।
जी हम नीक-नीक पेड़-पौधा लगाबे छी, ऐहे से काहे की कभी खाय पियए में दिक- कत- न होइ छै, नारियल तऽ कभी पानिये पी लेबे छियै।
ओ सब बड़ा नीक लागे छै पानी उनी पिलेबै- छी। कुछो पी लेबे छी आमरूद कभी गर्मी में खा लेबे छी नीक लागे छै।
चलियै बाके तऽ बहुती नीक- खाय छीम-
जी हम नीक खाइ छियै से कियाकी नीक खाइ छी तब नीक -नीक स रहै छै। और कहै छी ने अहाँके माता- पिता सब नीक छैय?
हँ सब कोइ नीक छै। अहाँके बतैये न-
जी हमरो माता-पिता सब नीक छै, अहाँके माता-पिता- खाना उना खा रहलै छियै?
हुँ खालै छी।
अहाँके मौसम कैसन छय?
इधर तऽ मौसम अभी निके छीयै लेकिन दोपहर मे ना बहुत रौदा उगै छै बहुत गर्मी परै छै।
जी यहा के त बात त एक नम्बर निक कहै छी जितना रौदा पड़े छै का कह यहाँ से। बाहर निकल मुश्किल कऽ देले छै लेकिन कहै छै ने अहाँके माता-पिता निकलै छियै तऽ, छातारी ओत लैए के निकलै छियै। नहि छै तब बेहोश हो जाइ छै।
नहि-नहि।
चलि अहाँके रौदामे न निकलबै बाहरे।
जी बुल। रौदा मे तऽ निकलै ने छियै ई तऽ बात छै अहाँके निकलैत छियै क्य।
नहि हम भी नानीक
हँ हम भी जे कहब से अहाँ केना निकलै छियै खराब हो जाइत छै रौदा में। आओर कहै छै ने अहाँके मने मोटरसाइकिल आबै छी चलाबे।
हँ अबै छे।
ऐसे मोटरसाइकिल मे कितना के स्पीड चलाबै छै।
हँ चला आबय होइ छै चालीस पचासके स्पीड।
ह चालीस पचास अहाँके स्पीड चलाबै छियै।
ह अहाँके कितना स्पीड चलाबै छीये।
चला लेबै छियै। कि नहि।
कितनेछ कह कितने।
अहाँ के आवाज ब बड़ी धीरे-धीरे अबै छै।
अहाँके कितना स्पीड चलबैत छीये।
हँ हम त तैया गोर कले छियै ने तब अहाँके हमरा बुझायल छै से। अहाँ कुछो बोलै छियै।
न कहै छीयै कि ओ। तीन पढ़ै छी चार। कुछ पूछै छियै न
जी जी तऽ हम त चल लबै छी। पचास साठि के स्पीड चलाबे छी बस। जदा स्पीड न चलाबे छी।
चलियै आओर बताै छी ने अहाँके सबस मतलब मोटरसाइकिल मे। कौन-कौन सा मोटर साइकिल चिलाना पसन्द छैय।
आ पसन्द छै अपाची। एटीम बुलेट यहे सब नीक-नीक लागल छै।
चल चलि अहाँ से बात करकेे काफी नीक लगले छै। फेर समय मिलत तऽ अहाँ से बात करबै।
अहो के बात नीक लागय छै नमस्कार।